हैलो जय झूलेलाल अम्मां हा अचे थो। हूं ॿुधायो सभु
त पोई
हूं
ईअं छो हो मूंखे लॻाइनि थीयूं त हुनिन जो नथो लॻे मां हुननि खे लॻायां थी त न। त नथो लॻे
हे जेको ॻाल्हाए बस फालतू पिया ख़राब कयो पंहिंजा तव्हां।
अरे न उहो ई चयईं काका इहो ई ॻाल्हाइ जो भई हिनॼे बारे में ई च। हुन माईअ चयईं कि छा चवंदा आहिन बसि ईअं हुन में सिंधीअ में ॻाल्हाइणो आ पोइ पंहिंजन सां भेनरुन सां चएती मां पंहिंजी भाॼाईअ खे लॻायोमांसि हुन सां ॻाल्हायांस पई।
अच्छा
- - त हुन मूंखे पंहिंजी भाॼाई जो नंबर मोकिलियाईं पंहिंजो नंबर मोकिलयाईं चयईं तव्हां हिकु ॾह मिंट तव्हां असां सां ॻाल्हायो लॻाए करे ॾह मिंट असांजी खंड़ो भई - -
हूं
त ईअं असांजा टास्क जुड़जंदा ऐं भई तव्हां मां चयोमांसि। असां केंहिं टॉपिक ते ॻाल्हाईंदासि। त हुन चयईं की मुंहिंजी पूफ़ी रहंदी आ गोंदिया में। मां हुन टॉपिक ते ॻाल्हाईंदीमाव की उहा उते रहंदी आ सुञाणंदा आहियोसि छा। ईअं उअं करे ईअं करे ॻाल्हाईंदासि भई कुल मिलाए करे भई सिंधी
हुनजी पुफ़ीअ सां ई मिली अचोस न वञी करे मिली करे चओस ॿुधाए अम्मा
सिंधी हा त हाणे मां अकीअ जे पापा सां सुबुह ॻाल्हायोमासि। ऐं अकीअ जे पपा वरी पिलू भईया सां ॻाल्हायईंसि ॾह दफ़ा ॾह मिंट।
चाए वाए पीतुव पोइ गॾु वेही करे न पीतुव चाए नाश्तो वाास्तो गॾु कर।
खाधोसे न नाश्तो खाधोसे
छा खादुव नाश्तो। बाज़ार मां बाज़ार मां वठी
हा चए थो हा चए थो तव्हां अॼु इतवार जो आ त तव्हां सिंधियुन जो आइटम न ठाहियो अथव छा दाल पकवान।
हूं
द दाल पकवान ठाहेड़ो आ। इटलियूं ठाहयूं आ सिंधियुन जो इहो हूंदो आ न इतवार जो आइटम।
त ब़ खारायोस आन इडली इडली ऐं सम्बोसा सभु खारायो न बढ़िया माण्हुन खे।
गर्मियुनि में छा भाॼियूं खाईंदा आहियो ॿुधायोमासि असां खाईंदा आहियूं गुआर। बरबटी सेमियूं करेला। अउं सियारनि में खाईंदा आहियूं पल्ली, डोडो सरिया।
बढ़िया न न मक्के जो डोडो मिलव थो न मितल राज छ न म - - आयो त न मक्को खाओ बढिया मक्को ई मक्को - -
ह मक्के जो डोडो हे सभु - - उह असां सिंधी माण्हू इहे ई सभु चीजूं खाईंदा आहियूं। चए थो पोइ वरी पोइ, ॻाल्हाईंदे- ॻाल्हाईंदे भाऊ न चएजो।
दादा भई ॿुधायो दादा कीअं ईीअं ॻाल्हायो वेही करे। अम्मा दादी - -
न भाऊ न चइजो इअं न ऐं काका चए तो पाण में ई च ॻाल्हाईंदव, जीअं हेॾा ॼणा जुड़ियल आहियो। मुखे त ॿुधायांं ती मुखे ऐं हिनजे नंबर ते हिकु फोन आई, चईं की मूलचंद तनवानी त मां चमांसि हा मां हुनजी ज़ाल ती ॻाल्हायां। त चयईं की तहां ॻाल्हाईंदव मां चयोमसि हा ॻाल्हाईंदीमांव चई कयांव फ़ोन त हिन नंबर ते कयईं त अचे ती मांजे नम्बर ते मां चयोमांसि, हे वञनि ता दुकान ते मुंहिंजे नम्बर ते कयो मांजे नंबर ते कयईं। कयईं, चङी वीचारीअ फोन कयईं टे चारि त पहिरे ईअं कयईं। कि तहां फ्री आहियो छा? पहिरियां सादो कॉल कयईं। भई तहां फ्री आहियो छा पोइ असां ॿई ॻाल्हायूं, भई मां तहांखे ॿ टे नम् मोकिलांव, ती पोइ तहां बि ॻाल्हाइजोसि मुंहिंजी भाॼाईअ सां।
अच्छा।
त मां चयोमांसि हा ईंअ ठीकु आ। हाणे हुन वीचारी हुन हुन पंहिंजी मुंहिंजो नंबर पंहिंजी भाॼाईअ खे ॾिनईंस।
जी
त उन जी भाॼईअ बि लॻाईंस। चई की तहांजी मोबाइल ते नथी लॻे पई फोन।
ठीक आ न ॾाढा ॾा तॾहिं सभिनि सां रिश्तेदारीढढ भोपाल अमगढ
चयोमांसि चयईं की छा चवंदा आहिन तहांजो, ॿिए कंहिंजो कंहिंजो नंबर अथव ॾियो त। पोइ मां न त हुन सां ई ॾह मिंट ॻाल्हायां त मां चयोमांसि कीअं पप्पा हाणे हुनजो ॾियांव चयोमासि न त पंहिंजे ॾेर चईं मर्दनि जा न ॾियो
हम
मर्द चईं मर्दनि सां छा ई ॻाल्हाईंदासीं चई असां लेडीस ई हिकु ॿिए खे पाण खे हाल अहिवालु ॾींदाासीं चईं।
हाल अहिवालु ॾियो भाई मुंहिंजे घर में वांॻणनि जी भाॼी ठती, तुंहिंजे घर में कचनि जी भाॼी छो ठती।
करेला खाई करे ह ई।
तहां तहांजो केरु अथव छा? उल्हा भाईअ हिकु माईअ फोन कयईं सुबुह हिनखे उल्हासनगर मां हुन पुछियईंसि कि तहांजो कोई हिते अथव छा?
अफेर अथव छा ईंअं चीस।
न तहांजो कोई उल्हासनगर में मिट्र आ माइट्र अऊं असां हिन छा चवंदा आहिन सिंधी समतीअ में जुड़िया आहियूं। हिक ॿे सां सिंधी ॻाल्हाईंदास त अॻते थींदो। ईअं हूअं अलाए छा छा वेठी पई ॻाल्हायस हिन सां।
हम।
ॾह मिंट ॾह मिंट ॻाल्हाइस त चेस छाती हाणे मुंजो टाइम ख़तम थी वियो हाणे रख खावांती फोस।
मुखे त कल कल राजस्थान मां हिक छोकिर आहे, छोकरी पाण ॿुधाईस मुंजी शादी न थी आ ईअं ॿुधाए पई। रात काएं वॻे? ॾेढ ॾेढ ॾेढ ॾेढ ॿी वॻे मूंखे फोन लॻाईं, चमांस छो ॾेढ ॿी वॻे तई भई जाॻीं थी तूं। ठीक आहे न असां बी चईं, सिंधी माण्हू त चईं जाॻदा ई आहिन चईं साढी यारहे ॿारहे वॻे त रोटी त हुन खा पो चई करके अस त जागूं ई था न चई करके मां फोन कई तईं व हीअ कईं, चईं मुंजो टाम थी वियो मां भले रखांथी मां चयो मांस रख भई।
हा उअ माई बि ईअं ती चए हाणे तू ध्यान कजे अगर ॾह मिंट जीअं नथो थो चएती कॉल चालू ई थो रहे पयो हा।
हा, ॾह मिंट त कॉल चालू आ न हुन खां पो वरी ॾह मां जीअं कटे छॾ
काका चएतो ॿारहे मिंटे में
ॿारहें मिटन मे पाणई ती कटजी वने, मां कल ॿुधायो माउ न हुन सां ॻाल्हायोमांस
ऐं दिल्ली वारी खां। त उन मुंजो भीमनगर मैदान ते पो त ॿारहे मिंटन में कटजी वयी कॉल।
पाणे ई कटजी वई।
पाणे इ पाणे इ कटजी वेंदव।
हे माई चएती कि अॼ असांखे टास्क पूरो करणो आ, सुभाणे बंद थीदी स्कीम हीअ।
न थींदी स्कीम-स्कीम बंद, पागल आ छा? स्कीम बंद थीये हा त माण्हुन खे जोड़े छा लाय हा। इस्कीम याने उअ बंद थींदी, ॿया अरे ॿया माण्हू न जुड़ंदा।
अच्छा! हाणे हिन जीअं हिन हिन माईअ उवई चईं।
तहां जो न जुड़ियल हुजे या न त हिनमल तहां न जुड़ो ॻाल उअ आए।
अच्छा, त हाणे जीअं मां हे तव्हांजे नंबर ते लॻी थी वञे। हिन नंबर ते लॻी थी वञे।
हिक ॻाल्ह ॿुधाए अगर उवो अगर सुभाणे बंद थे आ त तहांखे पो पैसा कीअं मिलंदा? न मिलंदा न।
त उवई माई पुछे पई की तव्हांखे पैसा मिलया तव छा?
अरे अञा पैसा ओ
चमस उहो त पो पतो पवंदो न।
पहिरूं अस असा खा उह फ़ोन करे पुछंदो हुन खा पोइ असांखे छा चवंदो आ असाजो अकाउं नबर वठंदो पोइ असां अकाउट नबर में ईंदा पेसा। ईंअ थोर न थींदो आ की भई बंद थींदो बद थिए या त पोइ जोड़े ई न हा न पोइ त बद करे छडेया हे कम। सरकार जे तरफ़ा आहे कोई हुन तरफा, हे उहो छा आहे इनहो उद्देश आहे जेके ए आई सबमिट, कई तन मोदीअ ने जेकी हुते
हलो हलो हलो